हलो
हँ हेलो
हूँ
आओर बताबू की हाल चाल छै
हूँ सब बढ़िआँ छै अपन कहू
हँ हँ ठीक छै अहाँके
की कऽ रहल छीयै
एखन तऽ एखन किछ नय कऽ रहल छीयै बताबू अहाँ खाना पीना भेलए
नय अभी तऽ नय बनल छै अभी तुरन्त खाना बनाके बाहर बैठल छीयै
हँ आइ काल्हि तऽ हम बुझै छीयै अहाँके ऑनलाइन पूजा डिजिटल भऽ गेलैया अहाँके डिजिटल पसाद तयो भेट जाइ छै अहाँके
हमारे आजकल तऽ सब डिजिटल सुविधा होइ छै तब
आ हँ समय बदलि गेल छै अहाँके छै
मा मतलब समय बदलै छै से अलग छै माध्यम भी तऽ बदलै छै ने अजकल ओ श्रद्धा नहि श्रद्धा लेकिन हँ लोगोमे तनी श्रद्धा नै बदलै छै मने पहिने लोक पैदल काशी जाइ छल आब ट्रेनसँ जाइ छै हँ
ऊपर फ्लाइट से सेहो चलि गेल अहाँके भगवानके वाइफाइ नै चाही मनके लोकेशन चाही आहाँके आइ काइल
हूँ एमर ओना मुद्दा छै कि
फेर आहाँ दिखाबा के लेल लाइ पूजा ओम मोन मे घमंड अहाँके सब बेकार छै अहाँके
हँ अरे मने नव आजकल नवा पीढ़ीके धार्मिक मान्यता कोना सिखाबी
हँ
मने कहै छै कि कर्मकाण्डके खोलमे नाहि धर्मके सार मने सत्य प्रेम सेवा ये सब आदमीके लाइ जिन्दगीमे रखैके चाही
हँ ई सब सत प्रेम सेवा छै अहाँके आ उमहर हमर परम्परा छै अहाँ के अहाँके भए गेल ई सब सवाल के ज्ञानेद्र तुलसीेकेँ राम कबीरकेँ जेकर बुद्धिक के सुन्य सबस रस्ता पहाड़ के चोटी पर जाय छै अहाँं
हँ अहाँके बातसँ तऽ मोनके भ्रम दुर भऽ गेल मने धार्मिक मान्यता माने डर नाहि जिम्मेदारी छै प्रा मने प्रकृतिके प्रति समाजके प्रति अपना आत्माके प्रति
हँ कहल नहि जाइत छै अहाँकेँ धर्मो रक्षिता रक्षेता
हुँ
से अहाँकेँ कहल जाइ छै जे धर्म केँ रक्षा करे छै अहाँकेँ धर्म हुनका रक्षा करै छै धर्म मानू इन्सानियत छै अहाँकेँ
हुँ
जाहि दिन हमर मानतासँ ककरो आँखिमे लोर आबि गेल अहाँकेँ तखने दिन बुझि जाउ अहाँके हमरा सँ धर्म दूर भऽ गेल अछि
हँ हम तऽ सोचलै छियै भाइ अहाँ आइसँ हमहूँ पूजा कम करब कार्य बेसी केँ मान्यतापन अपन लेबै
हँ
पूजा तऽ मने पूजा तऽ ठीक छै करै केँ चाही लेकिन अहाँ अपने सँ मन शान्त करय केँ चाही अच्छा - अच्छा कर्म करय केँ चाही
हँ आ खुश रहु सेहो अहाँकेँ मानव सेवा माध्यम सेवा ई सब असली धर्म मान्यता छै अहाँकेँ जय सिया राम ई सब अहाँकेँ ई सब मेन सेवा भेले अहाँ
माने कहऽ केँ छै माने भगवान सौदा नय करै छथिन नऽ आय माने हम हमसब कहै छियै कि भगवान ई कर देब तऽ हम तोरा बकरी देबौ तऽ हमर बेटा दी होतऽ ई रिश्वत ई सब रिश्वत भऽ गेल
हँ हँ
माने हँ मने असली मन्नत होयबाक चाही कि हे भगवान हमर मोन साफ करू हम गरीब केँ सेवा करब ई सब होय केँ चाही
सही बात परोपकार करू अहाँ
हँ
से बेसी लोग केँ मदद करु अहाँ इ सब आइ काइल कऽ नय रह लै यऽ अहाँकेँ गाँव सबमे से बात छै
हुँ ई सब भगवान केँ सँ पाँ छे समझौ तो
हँ हँ सही बात कहै छिय अहाँकेँ पहिले लोक पैदल क कत स कत चलि जायत रहे धर्म स्थान तीर्थ यात्रा अपन पर अहाँकेँ
हूँ हँ हम सबके जे पुजा फाट माने मूर्तिसँ तऽ जुड़ल छै लेकिन पेड़ो पौधा सँ खूब जुड़ल छै
हँ हँ ई सब भऽ गेल बड़ कुछ बड़ की बर के पूजा करु केला के पूजा करु आ लाँके बृहस्पति बार के
हुँ लेकिन एकरसँ तऽ माने साइंस एना सँ देखब तऽ कहल जाइ छै कि मने नीम और पीपल जादा ऑक्सीजन दे होय छै से से हम हम सब केँ लगेबाक चाही
हँ हँ सही कहे छी इ सब हके पीपल नीम ई सब अहाँ केँ खूब कऽ ऑक्सीजन दै छै अहाँ केँ
ई सब कहले जाइ छै ऑक्सीजन केँ पेड़ कहल जाइ छै एकरा सब केँ अहाँ
हुँ मने पहले जमाना में हिन्दू तनि दिमाग से कम रहे लगे छै हमरा कि मने बि टिश शासन में सब कहै छै मने हिन्दू केँ की पेड़ लगाव पेड़ लगाव तो हिन्दू सब माने नैे वेहै में सब कहै छै कि ई ई पेड़ मे ई भगवान छै ई पेड़ में ई भगवान छै एकरा पूजा करब तऽ सब हिन्दू मा मानै लागल
हँ हँ ठीके कहे छी अहाँ लेकिन अपना सब केँ शास्त्रे में ई सब चीज लि खल छै अहाँकेँ वेद में देख लिय अहाँ हँ एकरा सबकेँ जे कुछ छैल आइ काइल केँ पड़हे छै कोई नै पड़हे छै छै अहाँ कऽ सब मोबाइल में लागल रहे छै
हिन्दू हिन्दू सब केँ अगर भगवान से जुड़य केँ कुछ कहब न तऽ झट से बात मान जाइ छैय
हँ हँ से बात ठीके कहै छियै
हऽ काहेकि लोगो में केँ मन तनी श्रद्धा छै
हऽ हऽ सही बात छै
केँ प्रति
हऽ धर्म केँ सार छै ई सब अहाँ केँ प्रेम सेवा
पूर्वज से जे पूजा पाठ चलि आब रहल छै न विश - - वस जेना पूजा पाठ वर त्यौहार नियम कानून ई हमरा सब केँ जीवन में एक ढंग सिखाबै छै समझै कऽ
हऽ हऽ
आज कल केँ बाल बच्चा केँ मन लागै छै पूजा पाठ में
सब अहाँकेँ आइ काइल केँ बच्चा सब केँ ई सब कोनो ज्ञान सब बतेबे नै करै छै ई सब अहाँकेँ तऽ
आब कऽ सब खाली पार्टी फंक्शन तऽ शॉपिंग इहो सब में जादा समय बिताबै छै
तैय कह रहल छियै
और बताबु की सब भऽ रहल छै खाना पीना भऽ गेलै
नै खाना बनल छै बच्चा उच्चा सब खाइ छथिन
की कहलीए
बाहर ऐसे चेयर लगा केँ बैठल छियै बड़ी ठंडा ठंडा हवा बहै छै
हऽ हऽ मौसम अहाँकेँ ठंडा बुझैय इम्हरो बादल लागल यऽ
गाँवाला ओ चीज कहाँ गाँव में
शहरमे मिलै नै हँ मे मेन चि ई सरकारी क्वार्टर छै ने तऽ तनि आगेमे छोटेगो खेत छै तऽ ओहएमे अमरूदके पेड़ तऽ पपीता त केला आ इहे सब छोटो छोट पेड़ लगल छै देखे मे
हँ हाँ लेकिन टेस्ट उ वला नै रहत जे गाँवमे अहाँके जे रहत गाँव वला टेस्ट ई सब चीज के लताम भए गेल आम भए गेल ओकर सबके
हूँ
से बात छै गाँव के मिट्टी के बाते अलग भेला
हूँ हमे तऽ गार्डेनमे अपने तुलसीके पौधा लगाय छी एते बड़ भए गेल कि ओहे तुलसीसे सात आठ गो तुलसी भगेल
अच्छा अच्छा ए बात अछ हँ हमहु सब त एमहर बात रहै छी रेंट वेंट पर रहै छी आहाँ तब आहाँ के एते हँ अत म अब लगेने छै कॉलोनी मे अहाँ के सब चीज के चीकू के पेड़ भ गेल अहाँ के
हँ
हँ आम के पेड़ भऽ गेल त अमरूद के पेड़ भए गेल ई सब लगेने छइ अहाँ
हँ आ पुदीनाके चटनी बनै छै कि नाय
की कहलियै
पुदीनाके चटनी बनै छै कि नय
हँ ई सब ओत नै अपना स ओते भ पाबै छलै गाँंव सब मे तऽ बनिते छै छै आहाँ
शहरमे के एते बुझै छइ जै से पटाके खाना भोजन पानी हूँ
ई जे अथी के जेना बथुआ के साग भगेल ई सब बनेलू ई सब
हूँ
हँ
आओर बताबू आहाँ।
कलत एतबार छैय तनि आराम छैय शरीरमे। कल देरीसँ कनि उठब
अच्छा अच्छा काल्हि तऽ अहाँके छुट्टिये यऽ एकदम अहाँके
प्राइवेट काममे तऽ कते झञझटि छै
हँ हँ से तऽ अहाँके बड़ दिक्कत य ओईमे शायद धियो कम मिलत अहाँ के बहुत जादा ईक अहाँ के अथी रहै छै
हूँ
गाँंव सबमे रहिेये के मजा कुछ आओर छैय लेकिन बात छैय रोजगार नै छैय अहाँके।
अ त
छैय कि नै इ बात।
हूँ एकदम सही छैय ठीक छैय ठीक।
चलू ठीक छैय तऽ।
हँ ठीक।
ठीक।